की हाल हाल चाल अछि बताउ
हँ बहुत नीक अछि आओर खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै
अच्छा आओर भऽ गेलै खेनाइ पिनाइ
हँ भऽ गेलै खेनाइ
अच्छा अच्छा
खेनाइ पिनाइ के बादो बड्ड रहै छै ओरियान
हँ बड्ड रहै छै से तऽ छेबे करै
किचन सब के पोछि के राखू बड्ड बजै छियै
जी बड्ड काज रहै छै बड्ड भऽ जाइ छै सही गप छै
आ आम जे होइ छै ने खाायमे बड्ड नीक
से तऽ सहिए छै
आ ओ लागै जे छै
जी
तखैन अहाँ के सबटाके पोछू पाछू ओहि से बच्चा खायत तऽ आओर लगाके राखि देत
जी ई बात तऽ सही कहलियै
हँ फेर सभटाके फेकू नहि तऽ घर किचेनमे रह रहत भनसाघरमे तऽ ओ महकऽ लागत
महकऽ लगत सही गप छै एकटा आमक सीजन अखन गर्मी मे अछि तऽ ओहो एकटा काजे बढ़ल अछि
ओटा काजे बढ़ल रहे
जब तक आम के मौसम रहत तब तक तऽ काज बढ़ले अछि
काज बढ़लै लेकिन वएह बात छै नहि खा एकटा के तऽ मोनो
मोनो नहि भरै छै आ कनी खइयो तऽ नीक लागऽ लगल
हँ एखन जे आदत भऽ गेल छै आओर एतटा खा लिअ आ ओहि सङ्गे की होइत छै तऽ रोटियो भऽ जाइत छियै
जी ई तऽ बात छै
सएहसभ रहै छियै सएहसभ करैत करैत एखैन ओ सभ चीजसँ फुर्सत भेलहु आ कनि होइत रहै छै खेलाके बाद कनि टहैेलो लिअ रोडपर
जी जी
तऽ हमरा सबके मन्दिर छियै
अच्छा
हँ मन्दिरमे हमसभ अपन कनी कालके सब मोहल्ला वला सब बैसि के कनीकाल गप सरक्का सब सेहो सब दै छियै
जी तब तऽ आओर नीक लागैत हैत
हँ घर निकलैत छै कनि टहलनाइयो भऽ जाइत छै
जी जी
आओर कीसभ भेलै भरि दिनमे सेहोसभ बुझि जइयौ
जी जी दिनचर्या अपन गप
दिनचर्या जे सभके रहै छै। सेहोसभ अपन गपशप केलहुँ कनी काल बैसलौं फेर एगारह बजल
अच्छा
फेर अपन सबगोटा अपन अपन घर अबै जाय जाय गेलौं
अच्छा
से सभ नीक लगै छै दू चारि गोटासँ भेँट करू घरेमे लोक कते काल बन्द रहतै
कते काल सही बात छै
आ कनि काल जे ककरोसँ मूड फ्रेश कऽ लिय ने तऽ ओहिसँ कनी नीको लगैत रहैत छै अपना सभके की छै अपना सभके गाम दिसन छै जे खूब अइल फैल जगह रहै छै
जी जी
ओन्नसँ ओ ओन्नसँ ओ बाजल ओन्नसँ ओ बाजल आ शहरमे तऽ सेसभ नहि रहैत छै ककरो बजनाइयो ने अहाँ सुनबै
जी
आ गाम सबमे तऽ से नहि रहैत छैै उएह छै उएह काकी ई निकलथि उएह निकलथि उएह निकलथि ककरोस गप गप करू
ह
से सब रहै छै
खुलो खुलो बहुत रहै छै गाम सब मे पूरा खुला रहै छै अपन
मतलब न हि मिलत ओतेक जतेक कमे आ
अखने हवाइ बिहैड़ जहाँ की अबै छलै गाममे कि एकटा रहै छलै चलू तऽ आम बीछै ले चलै छी ओ जे भटभट खसैत रहै छै गाममे
जे
तकरो आनन्द अऽलगे छै
जी अभी त आनन्दै छै
चूग अलगे आनन्द छै
ह
ऊपर से एखन ओना गाम मे गाम दिसन तऽ बड्ड छै मिथिलामे अपनसभके फल फलहरीके सबटा सबटाची भेट एकटा होरसा सेहो कतेक दिनके बाद एहिबेर होरसा खेलहुँ
होरसा तूति अहाँके भेटत
हँ फूटि के सेहो छैय फूटि फायदा सेहो बड करैत छै
बड आ एखन तऽ लताम तऽ अहाँके बड गाछे गाछे फड़ल अछि
अच्छा
लतामोसभ जे अछि से एखन बड़ गाछसभमे अछि
अच्छ लताम तऽ कहै छनि ई वला सोमवारीमे महादेवके चढ़बाक चाहियनि
चढ़बाक चाही सोमवारी मे तऽ पाँच रंग के तऽ प्रसाद चढ़बे करै अछि सोमवारी मे तऽ लताम चढ़बे करैत अछि
ह लताम के बहुत महत्व देने छै
बड बड पाँच रंग के जे छै पाँच रंग के सात रंग के प्रसाद जे सोमवारी मे साउनक सोमवारीमे तऽ चढ़बे करै हइ
हँ ओहिमे चरबे करै छैन
अ जेेनेरल
आ ओनाहो अखन फल फलहरी सब तऽ बड्ड भेटै छै गाम मे
बड
हँ तार तारकुन खाउ तरबूज खाउ फूटि खाउ जामुन खाउ आ पहिले रहै छलै जलेबी के
बुझलियै जलबी
जलेबी आ आबक बच्चा सब बूझि ते जलेबी मतलब जलेबी लेकिन जलेबी तऽ तोड़े वला रहै छलै
जी काछोमे फड़ै छै जे लोक तोड़ै छलाह
हम सब लगी लऽ के जइये आ जलेबी तोड़िये
चे तऽ त लड्डू त अहुॅं देखलहु अहुँ सब पुछलहुँ
बचपन मे का अलग छलै हे कला क के पित्ती चलिया
देख
आबक आबक बच्चा सब कियेनै गेलै जलेबी की भेलै
जी सही कतै मिठाइवला जी तकि काॅंव घरमे ई सब मिले जा
उएह बात छै गाम मे शरीफा होइ छलैए आ सभटा चीज के छियै कहै छियै अहाॅं के बरख वला फलसब सबटा खेबाके चाही ओहिसँ सबटा चीज रोगसब जे रहै छै
जी
जे जामुन खेलासे अहाँके कहियो केश खुआ गेल रहत तऽ जामुन अगर अहाँ एकटा खा लेब तऽ केश केश जे रहत जे पेटमे से सभटा जामुन सँ निकलि जायत
जी सबटा निकलि जाइ छै तखैन खेबाक चाही
कियो महत्व देने छै
जी तऽ महत्व अयछै कि अपनासबके तऽ इएहसब देखल जाइ छै
ताहि दुआरे बूढ़ पुरान सब नहि कहतेत एहि बेर बर्खक फलसभ राखबे करी
ह सही कहै छै
सबटा के महत्व देल गेल छै ई फल खेला से ई हत ई फल खेलासँ ई हयत
जी सही बात छेले
तऽ से सब छै
ह
तऽ अनुक्का लोकसब किया नहि गेलै किछु होइते नहि छै खरीद कऽ खेतै तऽ एकटा सेबटा बुझहै छै
जी सएह ओसभ बुझै छथिन लेकिन ई तऽ अहाँके जादा आ जदा गाँंव मे की हर जगह गाँंव होइ छै लेकिन मिथिला के गाँंव मे मिथिल सब मे कुछ जादे होय छै अलग होय छै
बहुत मजासँ बहुत एकटा बुझू तऽ तानाशाहीसँ से खायत खेनाइ खाइत छै सब
हू
जे एकदम रहै छै जेना एहि सबमे राखी जे महाराजा सब खेतेय तेना आम आम लोक खाइये लोक ओहि सबमे
ह ज
अपन मिथिलामे कते सब घर में देखबे जे तीन चार तरह के आइटम
जी बने परै छै ओ सही बात छै कुछ के चटनीे बन गेल परोड़े के चटनी बना लिया ते बैगने के चटनी बना लिये किया
अखेन एकटा होइ छलै ओ लाल लाल की कहै छलै ओकरा खूब लाल लाल होइ छलै ओकरो चटनी बड्ड नीक होइ छै
लाल चटनी
हँ लाल चटनी
अच्छा
पूतरूप
अच्छा कूत रूम नहि बुझैत रहै अच्छा आ अखेन तऽ अच्छा अखन तऽ आमक मौसम भऽ गेल तऽ एकटा आम के चटनीे बनेतिये
आमके चटनी आम चटनी एकदम जरूरी रहै छै
हुँ आब
खास कऽ ओ सिलौटपर पीस कऽ
जी चटनीके स्वाद तऽ अहाँके सिलौटे पर नीक होइत छै आन मिक्सीमे तऽ ओते नहि
हँ मिक्सीम चलू आइ काल्हि के लेल भऽ गेली हे
ओ देखब फैशन भऽ गेलै लेकिन जे छै से चटनीके स्वाद अहाँके सिलौटे पर का नीक लागत
वएह सरसो जे गोट अबे या तकरे अहाँ सिलौट पर पीस के दियऔ केहन सुन्दर स्वाद अबै छै आ उएह मिक्सीमे पीसि लिअ तऽ केहन बड़ बढ़िआँ पीसि लिअ दऽ दियौ
जी
लेकिन ओ वाला नहि रहे जे स्वादस सीलूट परका रहे छै
नहि नहि रहै छै सही बात छैये
पहिले जाते पर नहि दररे छलखिन ह हमह सबके देखिये जात पर दाल दरने दड़ी के खेरही द दरै छलखिन हे जात जात देखने छियै
हुँ हुँ जात देखने छियै
हँ जात पर ओहि सब ताहि दुआरे की रहै छलै ने पहिलुका लोकसभ मजबूत रहै छलै
मजबूत आ निरोग
निरोग
निरोग तऽ बहुत ज्यादे
के जे सब छथिन सेहो सब अपना सब जकाँ काज कऽ लेते
एकदम फूर्ती हुनका सबमे नहि सही बात छै न हाथ प आन
ओरा सबके नहि होत काय जे तरह के हमरा जते ओ काज क लेती ओते हमरा एखन अखुनका एज मे नहि हयत काय हुनकर ऐज तऽ गोपे हटबू
हुनका सब पहिलुका जमाना के लोक भऽ गेले सभटा पौज केलखिन नीक आहार सब के पोषण वाला
सभटा की कयल दै छै
तऽ हुनका सग फुर्ती अखनो तक छनि
बड फूर्ति छै हर चीजमे
हँ जी
आ हमरासभके नहि छै किय तऽ खायल पियल ओहन छैहे ने
जी आबक लोकके
की छियै
जी सभटा मिलावटी वाला पदार्थसभ होइ छै ने तऽ ओहिके वजह से मतलब ओतेक लोको खेलक पीलक भले सब किछु लेकिन निरोग नहि
नहि नरोग नहि किछ नहि किछ अहाँके की खैब जैसे अहाँके ओ खरापी करत से अहाँ बाते ने बुझबै आ नहि खायब तऽ छै उपाय नहिये
उपाय नहि छै
उपय न छै सबटा चीज मिलाबट सब सबटा चीज मे दवा एकटा सजमनि अहाँ खायब तऽ ओहो मे कहे छियै दवाई दऽ देने छै
हँ ओहो जे छै से सुइया देखै छियै सुइया सभ पड़ैत छै ओहिमे दबाइ दऽ क जे छै से सब रंग के साइज ओहो के जे छै सब रंग के बनल अछि कोनो छोट कोनो पैघ ओहो सुए
इएहसभ छै कोनो चीज एहन चीज नहि छै जे अहाँ नीकसँ खायब आ
ह
सह ताहि दुआरे की छिये बिमारीके घर लऽ लेने छियै कोइ स्वस्थ नहि रहै छियै
आ पहिले इहो छलै ने खेतमे जे छै से देखने तऽ नहि छीयै लेकिन सभके घरमे नानी सबके मुँहसँ सुननै छियै जे हर जे होइ छै से हर लऽ क खेत के जोताई होइ छलै
हँ हर लऽ कऽ होइत छलै हमसभ तऽ देखने छियै
जी तऽ आबती सब होई नहि छै खेत मे आ त ट्रेक्टर चलल छै छै ट्रैेक्टरे से खेत के जोताइ भऽ जाइ छै आ पहिले सबके मुँह से सुनने छलियनि जे घरक पुरुष सब जे रहै छलखिन ओसभ अपने से हर लऽ के खेत कऽ जोते छलथि
आ बरद लऽ के बरद जे होइ छलै हे तऽ बरद लऽ कऽ सेहो जाइ छलै सभक घरमे ज्यदातर अहाँके बरद भेटबे करितै
जी तऽ कहै छलखिन जे अपनेसँ फसल उगाबै छलखिन जे धान कि गहूँम जे दालि दलिहन जे होइ छलै से खेत मऽ वएह हरे से कयल जाइ छलै
आब तऽ